जी नमस्कार
नमस्कार की हाल छै सब नीक छी
जी सब नीक छै आ बताइए न आपका सब आपना का सब नीक छै
हमरो सब नीक छै आओर बताय छी घर परिवार के नीक छै भइ बाबूजी भाइ बन चाचा चाची सब नीक छै
जी तब नीक छै
आ बताय खाना पीना हो गेल छै नाास्ता पानी हो गेल
जी सब नाश्ता पानी हो गया
आओर बता मौसम त कहाँ हाल चाल गर्मी ते काफी बहुत जादा पड़ै छै बहुत जोर जे बहुत हार्ड धूप उगै छै बाहर निकलैके मोन कर होै छै ओने धूप उगै छै
जी
खाना पीना मे का खाने छी
खाना पीनामे भात दाल सब्जी सब खयली छै
भाते दाल सब्जी खाइ छै रोज
ह उह तऽ अभी न खाले छी खाना
हमर तऽ नश्ता में क ले छी न हमरा खएले छी रोटी भुजीया आम खएले छी तऽ खाउ कह छै अइल छै तोकान पे दुकान पर तुरत बोले छी आओर बताय छी वह काम सब हो गेल छै यहाँ आय रहे छै मोतिहारी में आ रहे छै यहाँ त काम हो गेल छै
नहि काम तऽ न भेल छै
फिर एगो कोइआ आइ छै सुमार के आइ छै
जी सोचै छी सोचै छी सोमार के आबे के देख की कहिआ आबै छी
कोंची स रौवा आय छै टेम्पू से आय छै कि बस से आइ छै
सोचे छी तऽ बस से आबे के लेकिन मन करी तऽ टेम्पूओ से आ जायम छै
बाइक नहि चलाइ छै राउर बाइक
हमरा नानू आबैछै बइक चलाबै ने चाहतियै तऽ कोन से देखिते रहतियै कोनो दिक्कतो ना नु रहते अहाँ बताउ ने अहाँके बाइक चलाबै आ जाइ छै आओर अहाँ की की चलाबै छै हेलो अहाँके हमरा आवाज न सुनाई देबै छै
जाइ दे छै हमर सब साइकिल चला आइ छै बाइक चलाने आइ छै हं
चलाबे आबै छै अहाँ तऽ अभी लैके छीयै
आ तऽ का कहै छै बाइक ना रहै छै तऽ केकर स बाइक सीखै छै टाइम
तऽ बाइक नहि रहै छै तऽ केकरो बाइक किये ने ले लेबे छियै ओहिमें दू दूगो मतलब चाभी ऐठ देबे छीयै आ लगले गुड़का देबे छियै ओ तऽ अपने चलाब आ जाइ छै अहाँके कोनो बड़ चीज थोड़े छै ओ कोनो हेलीकॉप्टर छै कि ओहि पढे जरूरत छै ओ तऽ मोटरसइकिल छै
आ गिर जाइ छै एक्सीडेंट हो जाइ छै तऽ
ए त एक्सीडेंट हो जाइ छै तऽ की हो जाइ छै दूगो गोड़ टूटते त फेर जोड़ा जेते पलस्तर के नाम सुनै छियै अहां जब गोड़ टूटे छै तऽ पलस्तर होइ छै
आ लंगड़ा हो जाइ छै
न लांगराा कैसे हो जाइ छै प्लस्तर बैठा देबै छै आ अभी नहि गिरब तऽ कब गिरै छीयै आहां
रस्ता गोर कब तक टिकै छै
हम तऽ पलस्तर में तऽ गोड़ जादा देर तक नहि ए सिखै छी कमे देर तक होइ छै
हमरा बाइक चला आ जाइ छै
हँ हमरा तऽ न आबै छै हमरा बैटरी वाला चलाबे ऐ जाय छै अहीं के से हमु ढुलका देबय छी तऽ उ ओका होइ छै जाने छियै ओ दिन त ढूलका देल रहै छी तऽ अहां के की बताउ हम
कनो के ठोड़ रैग देने रहय छियै
नै नु ठोकियो देले छी
ओ त रुउआ कुमारै छै का
हमरा मारै छै अहाँ के की सब बुझै छी
बहुत बड़ आदमी रहै छै कोन हाथ लगा दै छै
बड़ आदमी न रहै छी उतना मेहरबानी कोन खरीदै छोटे आदमी गै छोट आदमी रहैत छै नीक आदमी छियै हम बड़ा नीक आदमी छियै हमरा जेसन देखकना छैना दुनियामे
सब तऽ ठीके बात छै तो आओर बताय छी ठीका से मोटरसाइकिल चला सीखे छै खुद चला सीखै छै कोनो सिखइ छै
न नहि हमरा कोनो शिखा न होइ छै
परि तलाबी गई छैिय
जी ई तऽ बात छै अपने तऽ सिखै छै
क क क स बइक सिख रब छै
ह ह जहिया मन कर देवे छै सीख लेबे छै जहिया मन नहि करे छै नहि सिखै छै
ओ सब तऽ ठीके बारु छै आओर बताै छी कारो चला आबै छै रु क
जी हमरा कार चलाबै तऽ नहि आबै छै
कार कार चलाय के भी सीख लगै छै काफी आ ल काम देै छै
जी ई तऽ बात अहाँके एकदम सहा नीक कहै छी कार चलाबे सीख लेबै हम जरूर सीखब अहाँके बात मानू ने हम जरूर सीखै छी बस अहाँ घुमा दू सिखा दू तब ने सिखब
बात तरबर न सिखई छै काज सिखाय वालला आदमी आ नई आहा के फीगर अछी रहै छै ह चार हजारके महिला
दुन ओ सिखबो न करब तऽ ओ सिखतौ तऽ ने लेकिन गिरा जरूर जेतौ आ कपाड़ उपार फाड़
ओ बात त नीके कहै छै लेकिन न बहुत लो ओकरे से बहुत लोग सीखै छै बहुत लोग भी सीख रहल छै आ बहुत लोग अभी सिखै छै
ए तऽ अहाँ क चिन्ता करै छी दू चारि गो बी एमडब्ल्यू दू चारि गो मर्सिडीज डी जी सब आयल जाय तऽ सिखल जाय साथे मे उतना चिन्ता काहे करै छी अह हेलो बोलै छी कि चिन्ता नहि करल जाइ छै समय पे अपने सब सीख लेल जाइ छै समझली समझते पहिले अहाँ सिखबै नू त आहा के तबे ह बोलै छी समय से पहिले सब न सिखल जाइ छै अहाँ चिन्ता न करू दू चारि गो बीएमडब्ल्यू ल आ मर्सिडीज ज निकल छै तब आराम से दुनू गोटा सिखल जाइ तऽ रुतबो रही
ह तब तऽ हमी के ठीक रहै छै तब तऽ हमी के ठीक रहै छै
हँ तब तक अहाँ अपन तबियत के ख्याल रखै छी ओसभ ओसभ ओ सब गाड़ी छै तऽ ओ सब गाड़ी मे एक्सीडेंटो होइ छै तऽ अहाँ न मराई छी हँ जिन्दे रहै छी
जिन्दे रहे छी ओ सभ बाइक क कहै छै एक्सीडेंट हो जाइ छै तऽ ओ आदमी के कुछ नहि होइ छै ओइ से एगो बीएमडब्ल्यू ओ सब बी एमडब्लू ई सब ल काफी नीक लागे छै बाइक ने
ई हमरा तऽ बड़ा नीक लागै छै बी एमडब्ल्यू एम फोर वन इतना नीक लागे छै कि हमर तऽ ओकर दीवाना छै
त रौआ सामने से देखलै छी
अ तऽ सामने से देखले छी ओ अलग बात छै त हम देखबे करले छी सामने से तऽ केतना देखले छी लेकिन ओकरा के बाप रे बाप ओकरा साथ त हमर फोटोओ छै
हमे न देख ले छै सामने से न देखले छै
उसके उ बाड़ा नीक लागे छै एतना मस्त लागे छै कि हम आहाँ के की बताउ
वहि गाड़ी सब कहाँ दिखै छै
ग गाड़ी सब हम बरा बंगलोर देखले छियै हम कोन - कोन गाड़ी देखले छी ओ डी मडसरिज रेंजरोबर रोस रोय अस्टिन मार्टिन सब देखले छी
सब महग महग बाइक रहै छै न
जी एगो गाड़ी छै अहाँके बता दू उ जब धूप मे जाइ छै ने ओ त ओकर ओकर जो जे रंगग के होकरै छै ओ तनी मनी गुलाबी हो जाइ छै
कय कय हो जाइ छै तेकरो कारण
ऊ मतलब ऊ मतलब करबैले छै
बेंगलूर मे तऽ कफी महग महग कार रहै छै सबटा महग कार महंगे मंग रहै छै कोनो सास्तो कार रहै छै
रहल छियै ऐसे नहि क खाली महगा रहै छै सस्तो रहै छै
तऽ अउआ उमे बैठे छी कि न
हम का हम न ओहि पर बैठै छी
खाली सामने से देखै छ छै अन्दर न बैठे
ना छु ओ करके देखले छियै नहि अभी तऽ न अभी बंगलोरेमे छी
तरा मोन लगै छै
त बारा मन लागे छै मन लागे के कोनो दिक्कत छै एतना मन लागे छै कि हम की बताउ आहाके
ओर बताय छै आओर बताई छै खाना पीना सब हमरा नीक लागे छै
जी तऽ जी कने नीक नीको लागै छै बनियो मिलै छै
त रोआ कहियै छै आबे छै की अभी टाइम रहै छै चारि पाँच दिन और रहै छै
न टाइम तऽ न रहै छै जलदिये आबे छियै
जल्दी आ जाय के कोशिश करै छीे आ जे बाहर लोक रहै छै
चलू ठीक छै तब
फिर बाद मे करे छि नीक लागै छै बात करे म